सखी
नमस्ते
की हाल चाल छै सखी खी
यहाँ सब नीक छै अपन कहू
ओ सभ यहुं बढ़ियां छै सखी और बताब हाल मौसम के का हाल छै
मौसम तऽ बड़ी नीक छै आज सुबह पानि पड़ल छै अभी मौसम ठीक ठंडाएल छै ओने कहू ओन्हिके मौसम का हाल छै
ओ आओर सखी
ओन्ने के मौसम कैसन छै सखी
के मौसम भी बहुत नीक छै सखी आज तो बहुते हवा चले छै शाम से एकदम बहुते मौसम बढ़ियां हो गैल छै दिन मे जड़ी गर्मी लगे छै स खी
यहाँ त भोरियेसे मौसम ठीके छै दम नीक छै आज तनी राहत लगै छै
ओ यहाँ तो डेली शा रोजाना शाम से मौसम ठीक कर जाइ छै हवा बहुत अच्छा से चले छै तब मन अच्छा लगै छै लेकिन दिन भर बड़ी गर्मी करइ छैदम मन आ है बक
मन होई छै यहों त इधरो त तीन दिन से एकदम बहुत बड्डी गर्मी करल छै आज तनी मौसम ठीके छै बढ़िआ छै राहत मिले छै छै आज
घरमे सब घर परिवारसभ कैसन छै सखी
घरमे सब परि पर परि परिवार सब नीक छै सब नीमन छै अपन कहू
हमरो यहाँ सब ठीक छै सखी मायके भी हालचाल सब ठीक छै हमरो हालचाल सब ठीक छै सखी आओर भोजन के कप परबन्ध छै आज
बनाएल छियै अभी आओ सब्जी बचल छै त ओही खाइ छियै
ओ तब तो ठीके छै सखी तब तो जादा कुछ बनाबे के न पड़ी तोहर यहाँ
न जदा न बनावै छै कोइ खाय नहि छै
हँ
अपन बताहू कि भोजन पानी के व्यवस् पाछे
हँ गर्मी मे तो जादा खायके मनो नइ न करै छै स खी खाली पानी पियास लगै छै खाली लगे छै कि शरबत पियै छै हमर माई त खाना एकदम कम खाइ छै खाली दिन भर गुड़ के शरबत नींबू पानी के शरबत यही पी पी के पेट भरै छै
हँ गर्मिया मे तऽ ठीके कहलस सखी गर्मिया मे का महिना करै छै खाइ
हँ आज तो एकादशी न छै सखी तऽ हमार माइ आज भात न बनाबै छै तऽ सबेरे मे रोटी आर परोड़ के सब्जी बनल रहे छै हमर यहाँ आर अभी है जे हमणी के मन हो जाइ छै बड़े दिन से छोला भटूरा खाय के तऽ आज वही के त जाम छै सखी राते रहि के भोजन मे आज यही बनाबे छै तऽ छोला हम बना देबे छै आओर मााय जे है ओ जखनी खायके मन करी तखनी भटूरा छान देबे छै
अच्छा सखी नीके छै तऽ
हँ सखी और सखी कही घूमेय फिरैके प्लान होवै छै कि ना
पलान तऽ अभी ना छै सखी लेकिन पना प्लान बनि रहलै छै तनी तारा पिठ के
ओ तब तो ठीक छै सखी इंसानके कभी कभार समय निकाल के घूमि लेबेके चाही
ओ तऽ ठीके कहै छै सखी गर्मि एतऽ छै कि एकदम कही निकलेके मन न करै छै एकदम
हँ लेकिन धीरे धीरे मोस नीमन नीक हॅं बदलाव आबै छै तनी मनी है दूसर इलाका मे तऽ कही कहीं सुनै छै कि बारिश भी होवै छै तऽ उधर के मौसम ठीक हो जाइ छै
नहि तऽ एकदम बारिश नहि करै छै भोरे सुबह करि लै छै तनि मनि बारिश आब लेकिन मौसम तोड़ ठण्डायल छै बारिश उतना नहि होैवै छै इधर
हमरो इलाकामे बड़ी कम बारिश होवै छै सखी बहुते जब एकदम बारिशके मौसम हो जाइ छै आबै छै मौसम तबे जड़ी मनी बारिश होबै छै
सखी
हूँ
आउ कहू
आओर तऽ सभ ठीके छै सखी हमनियोके प्लान बनै छै राजगीर जायके मलेमासके मेला चलै छै ने सखी हमर माय के मन छै कि जरी जा के वहाँ स्नान कर लेबे छै तऽ हमहु सोचै छीयै कि अभी हमहु घरे मे छै तो जरी माय के घुमा देबे फिर कहाँ टाइम मिल कहाँ समय मिले छै फिर मलेमास के मेला तीन साल के बाद लगे छै फीर पता न हम कहाँ रहे छी माय के का हाल रहै छै तऽ अभी संजोग लगे छै तऽ सोचे सोचे के छियै कि जा के एक बार माय के स्नान करा देबय अब देखा क होबए है काहै कि गर्मी तो बड़ी जादा छै ने सखी तऽ मायके माय के भी मने डोले छै कभी कहे छै चलम कभी कहे छै कि बड़ी गर्मी छै
हँ मठम मौसम ठीक छै तऽ जा कऽ घुमाय लाबु तनि
हँ वही सोचै छै माय लोक के की छै अब जड़ी समय निकाल के जड़ी मनी तीरथ व्रत करा देवे छै यही तो अभी गो गोड़ हाथ चलै छै तऽ जड़ि मनी चल घुमा फिरा देवे छै जा दे बुढ़ाप पा आ जाइ छै तऽ इंसान कहीं ले के भी न जा प पाइ छै हँ स्वास्थ है तऽ सब कुछ है सखी स्वास्थ बढ़िया रहै तऽ ऊ जगह जायके भी बने नही तो फिर घरे मे कैसहू गुजारा करे
केरेज सही कहलू सखी
तोर घरमे सब बहिन लोकके हाल चाल कैसन छै बहिन से बात होबै छै कि ना बड़ बहिन से
बड़ बहीनसँ तऽ बात होबै छै लेकिन ज्यादा बात नाह करी से नया नया ससुराल छै ने
ओ हँ सखी ठीक कहै छै ना तऽ हुनकर परिवार के लगै छै कि
कि का बात बभबतियाबै छै का का बहिनी सिखाबै छै
तु ठीक कहै छै सखी नया निया पर परिवार मे जरी सोचे
सोचेके परी ओ ओहि से न करै छैजादी
और मााय के तबियत कैसन छै सखी
माय के तो त बीयत ठीके छै अभी ऐसे हे छै दवाई खा रहले छै छे
ह ह ओ तऽ है य सखी उमर हो जाए के बाद तरह तरह के हं तरह तरह के बेर हं बीमारी आ जाइ छै तऽ बुजुर्ग आदमी जे है से बुतरू के सामान हो जाइ छै ओकरा बड़ी ध्यान रखे
देख ओइस बेसी ध्यान देबै छियै अभी तनी भोत तोपारियाके दु बु बुखार लगल छै मैयाके
ओ अ तऽ दवाइ दारू हँ दवाई दारू कराबै छै
कर दुपहरके देलेय छै दबाइ
कैसन लगे छै हुनकर
अभी तऽ तनी तबियत नीक लगैत छै मम्मीके
ह ठीक ठीके है छखखि माय बाप के सेवा करयके चाही
नऔइस से तऽ करि लै छै सभ
दूसर भगवान के तो पत्थर मूर्ति मे आदमी देख केछै लेकिन जीता हँ जीता जागता तऽ भगवान माइ बाप भी होवै छै आ आओर सखी काजक कार्याके काजसभ कैसन चलै छै ह
तऽ बड़ी नीक ऐप छै सखी त कार्यके ऐप इधरसँ तनि भेट पटायल छै तऽ ओकरेमे तनी अपना व्यस्त रहबे रहै छियै
हँ सखी एगो बहिने बताबे छै कार्या के बारे मे बहुते अच्छा चीज छै सखी दू पैसा आदमी के हं आ दू पैसा आ जाइ छै घर के काज कार्य सब कम्प्लीट सब पूरा कर के जब समय मिले छै तऽ आदमी री काम कर लेबे छै घर गृहस्थी गृहणी लोक के बड़ी सहायता मिले
सहायते मिलैत छै आ ई टेप इस एसन छै कि सुतल बैठल केनू अपना टाइम मिलै तऽ कर ले छै
हँ सखी दोसर कार्य अगर करे जाय तऽ नओ घंटा एक ही जगह पे समय बित के काम करे पड़ी आ अरे ई इ मे है कि जखनी तोहार के समय मिले छै तब आदमी जरी जरी दस मिनट बीस मिनट अपन काम कर लेबे छै अ अपन सब सबसे जादा तो ई गृहर गृहस्थी वालन के बहुते सहायता
बहुत हँ बहुत नीक छै काज काज इ
हँ कार्या
आ एक पैसा करके जोड़के दे देबै छैे ई तऽ आउर नीक लगै छै बात एकर
हँ सखी ठीक हइ सखी एगो काज आबैत छै से हम फुर्सतमे तोहराके कॉल करैत छी ठीक सखी नमस्ते सखी हँ नमस्ते सखी